नमस्ते नमस्ते की हाल छै, सब नीक छै,
सब नीक छै आ आ अहाँके बताओल जाय नीक छै।
हम हँ हमरो नीक छी आ कहै छै घर पर लोग सब नीक छै माय बाबूजी भाय बहन सब नीक छै
सब नीक छै
आओर पता खाना पीना हो गेल छै
हँ हो गेल छै अपन बताय छै
हमरो खाना पीना भ गेल छै अभी खाना पीना खली छी खायलै छी रोटी खाएलै छी आलू सुआबीन सब्जी खायलै छी आम खएले छियै खाना पीना खैला के बाद जे छै पेट भरि गेल छै पुरे बाहर करैय छिये बाहर छिये तऽ टहलते टहलते बस चौक पे चलि जाइ छै ओआ ठण्डा एगो पियै छै पीक घरे आय छै तऽ घरे बइ घर आ छी तऽ
दाल चावल सब्जी
आओर बताय छिये न होइ छै बारिश होइ छै
हँ बरसात होइ छै शाम मे होइ छै बारिश एक घंटा होइ छै बारिश एक घण्टा बारिश होइ छै जा सोचै छै कि जाइ छियै
नहााय छै कि नऽ बारिश मे
बारिश मे कहाँ नहाय छै नहाय छै तऽ सर्दी बोखार हो हो जाइ छै
हँ सहि बात करै छी हमहु तो हमरो ओर बारिश होइ छै लेकिन हपरा ओर बारिश बहुत खिल खिला केँ बारिश होइ छै सबेरे से मूड बनाै छै बारिश केँ घाटा करे छै बारिशे नऽ होइ छै सगरे सगरे करते करते करते शामा आ जाई छै शामो कऽ बारिश होके सम्भावना होइ छै आँधी तूफान आबै छै काल काल बादल छा जाइ छै तबो बारिश नऽ होइ छै फेर होइ छै शाम रातिके रात होइ छै तब बारिश होइ छै बढ़िया से बारिश होइ छै एक दु घंटा बारिश जोर से होइ छै इतना बारिश होइ छै जे रोड मे पूरा पानी भर जाइ छै जामो हो जाइ छै कते जोड़ से बारिश होइ छै तो आओर बताबे घिये बारिश मे नहाय कैसन लगैय छै अच्छा लगैय छै
बहुत नीक लगैए छै पर की करै छै नहाय छै बोखार होइ छै सर्दी छै एहिस नहाय कहाँ छियै
हँ बात सही कहै छै पहिले सब बारिश कह रहै पहिले सँ तऽ आजके बारिशमे नहा लैय छै बोखार हो जाइ छै जुकाम हो जाइ छै सर्दी हो जाइ छै बहुत बीमारी हो जाइ छै आओर बताई छै
बहुत अच्छा मूवी छलै फनी मूवी छलै कुछ समझै लाइग छलै ठीक ठीक नहि छलै अच्छा खासा फिलिम दए पैसा सध गया
हँ बात यो सही कहै छी फिल्म तऽ बढ़िया रहै छै खाली कमेडियन केँ फिलिम रहै छै बस कहानी समझ नइ आबैय छै कहानी ऐसे ही कोनो तरहे कहानी बना देे छी हम फिल्म तऽ बढ़िया छै टाइम नऽ बुझा टाइम नऽ बुझाइ छै फिलिम कब शुरू होइ छै कब खतम हो जाइ छै अच्छा फिलिम रहैय हसी मजाक
पानी मूवी छैै तऽ हँसते हँसते सब टाइम निकल जाय है
एगो बात कहै छी रऊआ फिल्म कहाँ देखे छी खाली मोबाइले चलाबए छी तऽ काहै एकदम मोबाइल के पीछे पागल रहै छी फिल्म देख आएल छी फिल्म देखे छी तऽ रऊआ मोबाइल मे मोबाइल मे मोबाइल मे लागल रहै छी
कहाँ मोबाइल मे लागल रहै छियै
मोबाइल से दूरी कम बनाई छी दिन भर मोबाइल चला बिगारे छी अब खाओ छमय मोबाइल चाही बातो करे म मोबाइल चाही फिल्म देखेइ जाए छै ओतेदे मोबाइले चलाइ छै बात बात छै मोबाइल चलाई छै
कएके कोशिश करे छी कोशिश करै छियै देखही की होय है
कहै छी एगेओर फिलिम आबै छै छै कॉमेडी फिल्म आबै छै बढ़िया फिल्म आइल छै कहानी बहुत काफी बढ़िया रहै छै ओकरा चार पार्ट तीन पार्ट म बनए अ तीन सुनने छी पहले बताबै छी तीन पार्ट बनल छै धमाल बनै छै धमाल भी ब्लॉकबस्टर जाइ छै तें धमाल टू आएल छै ऊभी बलाक्बस्टर धमाल थ्री आइ छै उ धमाल फोर छै उभी देखब बनिया फिल्म रहे छै धमाल फोर आइ छै दस तारीख हम सोचै छै बारह तारीख के सन्डे रहै छै सन्डे के चल चले छै देखे एगो तऽ रहै छै एगो दोस्त रहै छै आर्यन आर्यन नाम रहै छै उत गद्दारी निकल कर दै छै कहै छै कि हम ना जाइ छी हम फैमिली के साथ जाइ छी दोसर ऊ एगो ओर दोस सब रहै छै न काफी नया नया दोस्त बनाय छै और जाइ छै तऽ मूड दिमाग खराब कर देइ छै इसी तर बतियाबो ना करै छै आज फोने ना करै छै ना बतियाइ छै उनका से दिमाग खराब कर देइ छै छै देखे अपने अलग
अऽ हँ हँ हँ हमहुँ चलेंगे हम च्चुचलै छियै क्यू मरे साथ
हँ संडे के चरैत संडे के रहैत छै हम रहै छिय रोऊआ रहै छिय एगो रानाजी रहै छिय एगो निखिलवा रहै छिय आ एगो तऽ गोलू सर रहै छै तऽ औत कहै छै कि ना अ हम फिल्म जे टक्सी देखे जाइ छी अ दुसर कोनो फिल्म नाह देखे जे हमर घरके सिचुएशन समझै छै लोग नय जाय दै छै घर घर के लोग सोचै छै अब ओ घर के लोग के अलग विचार रहे छै कऽ कर जबरदस्ती ना ले जाइ छै रउआ मालूम छै अ रोउआ पतै छै रोउआ चले के तयार होै छै
हँ हम
अहं बारह तारिखके संन्डे रहै छै संडे हीके
तारीेक के शाममे टिकट काट देंगे काट देंगे हम
हँ सब ठीक छै हफ्ता बाद तुरन्ते ना मनेै छी
फैमिली वला भी कहाँ मानै छै फिर भी कोश कोशिश करै छियै
कोशिश करै छी कोशिश करै छी जादे भी उतना भी हमरो थोड़ा शौक रहै छै जाम छै कि नहि जयाम छै हमर मूड के द मूड के दि मुताबिक कैंसिलो हो हो जाइ छै पूरा हटे परे सर नाहि ठ ज जाइ छै हुं तऽ आय कैंसिल हो जाइ छै
तारीख हो गेलै अभी सात तारीख है पाँच दिन छै अभी पाँच दिन मे कुछो हो सके हे
औ हो जाइ छै ओ ओतो हमरो मोन नै करै छै जायके कहां रात के तऽ देखै छै का काहे की देखै छै कह राना जी रहै छै गाड़ी से रानाजी त टाइम रहै छै त ओयमे क्वालिटी मार दै छै फेर हमनी के कथी चाही गुल पर ना जाइ छियै एगो आरे सोना जाय छियै तऽ फेर मम्मी के खोजी से आय छी
टेम्पू मिल टेम्पू मिलै छै टेम्पू मिलै छै
टेम्पू के कम चांस ने मिलै छै बढ़िआ टेम्पू से कहाँ मजा जाइ छै देखै छै कोशिश करै छै जाइ छै देखे एक तऽ मुड होइ छै चला जाइ छै नहि द छोड़ दै छोड़ देबल जाइ छै लेकिन एकर बाद जन फिलि्म आ छै ने टॉक्सी टॉक्सी कन्फर्म रहै छै सब कोइ जाइ छै टोटल जेतना मे रहै छै न गोलुसर रहै छै राणा जी रहै छै रौआ रहे छै हम रहे छै निखिल रहे छै जितनो को रहै छै सब जाइ छै हँ कोन जीव रो जाइ छै ओ फिल्म फर्स्ट छब्बीस तारीक के आबै छै आ बशमे छैभ टाइम एक एक महिना बाद आबै छै अभी डेढ़ महीना टाइम छै डेढ़ महीना बाद आय छै ट्रेलर देखे छै कि नै
बहुट है नहि कहाँ दैत रह हमर व्हाटसऐपपर भेज दै छै ने
हँ भेज दै छै आओर कहै छिय एगो डलोड करै छै थर पर देख लै छै ठुकरा के मेरा प्यार सिरीज
हँ देख लै छै खाली फोर् बल छै आ
कइसन लागै छै बढ़िया लागै छै
बहुत बढ़ियां लागै छै अभी तो आगा के कहानी रुकल छै देखियए
हं आ एक पहिलका पाट देखइ छै रौआ
हँ हँ दूसरा भी छै पहि पहिला भी देखै छै सब देखै छै
ओ हम कहे छै जे पहिलका पाट मतलब जब रहे छै पहिले वाला जे साल भर पहिला अछि उ कहानी बढ़िया रहै छै कि ई कहानी बढ़िया रहै छै कहैय छै
पढ़े वला लव स्टोरी छ से बहुते अच्छा लगे छै
तो हुँ अहाँ तऽ हम कहै छै कहै छिये फिलिम अच्छा लागैय छै की वेब सीरीज अच्छा लागैय छै
हमरा फिलिमे ह निमन लगैय वेब सीरीज कभी कभी देख लैय छियै
कैसन देखै केँ मन करै छै लभ स्टोरी देख मे मन कर छै एक्शन देख मन कर छै
लव स्टोरी कँ साथ एकशन चाहिए दनो चाहिए
हँ ठीक रहै छै ठीक छै फिर ककरो से बात करके काफी नीक लागे छै फिर तो थोरा काम आय छै कॉल आय छै फिर बाद मे कॉल करै छी
ठीक छै नमस्ते
काटैय छै कॉल काटैय छै कॉल
ठीक छै
कटाइ छै कॉल